हैलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, ॿियो केहिड़ा हाल थव?
बढ़िया बढ़िया, तां ॿुधायो?
बढ़िया, ॾींहं तव्हांजो लॻियो कोन पयो फोन, ॾाढो कयो मां लॻियो कोन पयो, तव्हांजो बि कोन्ह मिलियो न शायदि
न न उहो ॾींहुं जो नेटवर्क प्रोब्लम हुई शायदि, उहा हाणे मतलबु मां कॉल कयो, मां ग्रुप में मैसेज विझी छॾियो कि हाणे लॻे थी काॅल।
हा हाणे लॻे ती, ॾींहुं मिली कोन वे।
हा मंझनि लाकुर कॉल लॻे ई न पई न, कंहिंखे बि न पेई लॻे।
हा कंहिंजी बि कोन्हे मिली।
जी
ॿियो तां किथां ता ॻाल्हायो?
मां महाराष्ट्र, वर्धा।
अच्छा महाराष्ट्र मां, अच्छा मां आगरा मां।
आगरा मां ता ॻाल्हायो, पहले पांहिंजो ॻाल्हाइण न थियो आ न!
न न पंहिंजो कोन्ह थियो आ ॻाल्हाइण, हू तव्हां मैसेज क्यो हो लेकिन हू फ़ोन ई कोन्ह पे मिली पायो तहांजो।
हा, न एक्चुली आगरा मां तां ॿिए केने ॿि शायद ॻाल्हायो हो कल्ल। त उहोई मां चयमि तहां सां कान थियो आ न!
न मुस्सां कोन थी पायो हो। मैसेज ॼे थ्रू थियो बाक़ी हुअं कोन थी आ ॻाल।
हा हा, छा कंदा आहयो तां?
हं
छा कंदा आहियो तां?
मां घर हाउस वाइफ़ ही आहियां मां।
अच्छा, हाउस लाइफ ही आहियो। अ मतिलबु मुंहिंजो जॉब चालू आ और मां ट्यूशनस ॿि वठंदी आहियां।
अच्छा ट्यूशन पढ़ाईंदा आयो न।
ट्यूशन ॿि पढ़ाईंदी आंयां, ऑनलाइन कम ॿि चालू आ।
अच्छा त ऑनलाइन में मतलबु छा कंदा आहियो?
ओ जियो कॉलिंग जो कमु आ मुंहिंजो, एक्चुअल में हो जेको मतिलबु जियो वारनि ॼी फोन्यूं न ईंदियु आइन असांखे केहिमल। चार्ज वग़ैरह न हूंदो आ त कस्टमर केयर जी फ़ोन ईंदी आ। त उहो उहो कमु आ मुंहिंजो, घर वेठे कॉल्स करणी पइंदी आ, नंबर उनन जी तरफ़ सां प्रोवाइड थींदो आ। मतलबु अप्लीकेशन आ हुनमें जेहे हिननि जो थिये थो न अप्लीकेशन ओ त इन उअंई अप्लिकेशन आ हुननि जा नम्बर उननि जी तरफ़ सां हूंदा आइनि बसि असांखे कॉल करिणी पइंदी आ हुन्हनि खे भई चवणो पइंदो आ भई तव्हां रिचार्ज न कयो तव या छा।
अच्छा अच्छा मतलबु हू नंबर ॾई लाईंदाआइन त पो तंहां हुननि खे ॿुधायो न इहो बि सही आहे घर वेठे।
हा घर वेठे मतलबु पंहिंजो पर्सनल इन्कम मतलब पर्सनल केयर जो निकिरी वेंदो आ। पांहिंजो पर्सनल खर्चो।
हा, इहो सही आहे बल्कि।
हम्म
त हिन में तहांखे पो घणां मिली वेंदा थव मतिलबु?
एक्चुली मतिलबु कॉलिंग जे मथों आ मतिलबु असां कॉलिंग कंदा आहियूं औं उन्ह खां पो भई अगर सम्झो साम्हूं वारे खे रिचार्ज कोन्हे और असां चऊं ता हो रिचार्ज कराए तो पो हुन ॼा एक्स्ट्रा चार्ज मतिलबु एक्स्ट्रा पैसा मिलदा आहिन। या सिम म मतिलबु अगरि सम्झो हुननि जो ॿियो कोई एयरटेल या बी एस एन ल कहिड़ी ॿि कंपनी जो सिम आ, और हो जियो पोर्ट ता करन जियो में त पो हुनजो अलॻि पैसो मिलदो आ। कोई वाइफाए तो लॻाए त उन ॼो अलग पैसो ईंअ अलॻिअलॻि आ, हा और भई औ उन्ह खां पो भई कोई कुछ न थो करे त उओ कॉलिन्ग ॼो ॿि पैसो आ, भई सिर्फ कॉल कई त उनमें चालीह सैकिंडृ ॻाल्हाइणों पइंदो आ, अगर हो चालीह सैकिंड कॉल हले ती त उन्हजो ॿि पैसो मिलदो आ।
अच्छा पो इहो ॿि सही आहे ख़ैर घर वेठे मायूं पंहिंजो त ख़र्चो थोड़ो निकिरी तो अच्चे न सही आए।
हा। मतिलबु मुंहिंजा त अंञा मतिलबु ॾाढा कमु ई निरकरंदा आहिन मतिलबु पंज छह निकिरंदा आहिन मतिलबु माण्हुनि जा त पंद्रह पंद्रह भी निकरी वेंदा आहिन, मतलब उहो कॉलिंग जेतरि कयो था त हुनजे मथां बि आ न और कीअं ॻाल्हाए था सघो साम्हूं वारे खे मंञांइणो पवंदो आ। भाईं ता हा न हीअं सपोर्ट कंदव त तां खे इहो बेनिफिट थव हुनखे मतिलबु ॿुधाइणो पवंदो आ त हुनजे हिसाब सां पो माण्हू
ऐं वरी इहो बि आ न साम्हूं वारो जॾहिं सम्झे बि ॾाढा माण्हू त वरी फोन कटे बि छॾंदा ईन जीअ
हा उहो ई आ न भई फोन कटे छॾंदा आहिनि ॾाढा ॼणा खणंदा नहिनि ॾाढा ॼणा हूंदो चवंदा आहियूं भई असां हेॾो ॻाल्हायूं था जिओ सर्विस मा त कटे छॾंदा आहिनि
हा इहो बि थींदो आ न
तहां खे घणा साल थिया इन शादी खे
मूंखे त शादी ते थी वया ॿावीह साल थी विया
घणा साल
ॿावीह साल थी विया
हा बावीह साल ॿार घणा ॿार मा खे अञा साल ही थियो आ सवा साल जो
अच्छा त तव्हां वरी अञा न्यू मैरिड आहियो न ह ह हा मुंहिंजा त ॿार वॾा वॾा ईन सतरहें अठारहें साले जो छोकिरो ऐं छोकिरी आहे तेरहें चोॾहें साले जी आगरा आया आहियो कॾहिं न
च आगरा न आहियां मां बाक़ी न छा चयबो आ जयपुर आई आहियां उदयपुर वई आहियां आगरा न वई आहियां कॾी
अच्छा असां बॉम्बे त आया आहियूं बॉम्बे खां अॻियां अथव तव्हांजो आ न
न बॉम्बे खां बि असां ॾाढो मतिलबु बॉम्बे में असांखे ॿाराहं खां चोॾहा घंटा लॻंदा आहिनि वञण में
अच्छा मां एतिरो परे अथव न अच्छा तव्हांजो नागपुर साइड जो अमरावती शायद तहांजे पासे में हूंदव आ न
हा हा बस मुंहिंजो माइको हुता जो आ अमरावती जो और मुहिजो ससुराल वर्दा जो आ
अच्छा अमरावती सां हिकिड़ी आहे न दीदी आहे हुन सां त ॾाढो थी वियो आ हू त पर्सनल फोन करे करे ॻाल्हाईंदी आ मां चयो असांजो त हुते परे परे त हुते केर कोन रहींदो आ पर हुअं ई जीअं मतलबु अन गालाए ॻाल्हाए करे जीअं हिकिड़ो अटेचमेंट थी वियो आह
सही आ बढिया तव न अथो
हा चङा कॉल कया आहिनि न हिक ॿिए खे त पोइ मतलबु जीअं हू थी वियो आ
त ईअं मतलब हाणे त जीअं कॉल कयो अथव मूंखे त पोइ वरी तव्हांखे रिपीट कॉल त न लॻंदो मतिलबु पंजो कॉल थियण
हा हा पंज पंज कॉल तव्हां करे था सघो न तव्हांजा थी वया आहिन पूरा कॉल
मुंहिंजा त मतिलबु पंद्रहा इहो पंद्रहो कॉल आ
अच्छा त हीअ त हियर मां कयो न तहांखे
हा
त पोइ जीअं मतिलबु तव्हां हा हा तव्हां मूंखे करे था सघो जीअं तव्हां मूंखे मैसेज कजो की भई जीअं मां तव्हांजो खणा ख़राबु न थी वञे तव्हांजो कॉल
हा हा मुंहिंजा मतिलबु ईअं ई पंज कॉल ख़राब थिया आहिन मतलब केमल नेटवर्क इश्यू जे कारण आवाज नथो अचे और सुबुअयो मतिलब मां मंझन जो हिकु यो फोन आयो मां खयो बि हुयो बट उहो जॉइन ही न थी सघो त उहो कॉल बि ख़राबु थी वियो। ईअं ॻालाए
हा जीअं मां बी तांखे पंज मां बि तहांखे करे थी सघां तहां बि मूंखे पंज करे था सघो। जीअं पो ईयं आ न बल्की हिक ॿे खे सुॾाणिजे थो न त मतिलब पो हुनखे न मैसेज करे करे कजे त सही आहे न त वरी कॉल ख़राब भी ता थी वञन न?
हा, न मतलब हाणे जीअं पंज कॉलिंग जो टा, पंजनि कॉलिंग जो टास्क ईंदो आ न। त उन में तहां हिकु बार हिकु खे करे सघदा आहियो, मतलब मां तव्हांजो नंबर अगर हिकु बार डायल कयो न त ॿे बार तव्हांखे न लॻंदी, वरी छओं कॉल जेमल ॿिओ टास्क थींदो न पंजन खां पो, उन मां वरी तहांखे फोन लॻंदीस।
अलाए मां त अन, कल् कयावा ॿ कॉल लॻातार त लॻी विया हुआ।
हा या मांजो मतलब इअं ॾेखारे थो छॾे पियो, मतलब कॉल नथी लॻे पई। न मुंजो इहो ॾेखारे थो छॾिये, त इहो कॉल तहां कयो तव। त भई हाणे न इहो हिन नंबर ते नथा करे सघूं
हा केॾी केॾी महिल थी वियो, ऐं केॾी केॾी महिल वरी लॻी वियो वञे।
हा।
उहोई आ न। केॾी महिल नेटवर्क जो या, केॾी महिल कुछ थो थी वञे। जीअं कल् तहांजो लॻियो कोन प्यो फोन।
अॼु न पो लॻे ऊओ न हो त हलो
हा चरी, अॼु सुबुह लॻियो कोन पियो न तहांजो फोन।
हा अॼु अचो न अॼु त केंजो बि नफ़ो लॻे। बा ह सभ बाक़ी आहे। ठीक आ न।
न वरी मां हिनर जीअं हाण सुभाण जीअं तहां करो त, भले तव्हां मैसेज करे करे पो करजो न मूंखे जीअं।
हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां हेॾे पोइ महाराष्ट्र साइड कॾी आयायो न?
हा बॉम्बे आईं आहियां न हुते अॻियां हिन पासे कोन आयायूं, जीअं अमरा वती अईं ऐन, जिते तहां चओ प्या न हिन पासे कोन आया आहियूं।
अच्छा हिन प न आहिया
हा बोम बे घुमण आया हुयासीं ऐंन फिल्म सिटी जो मन हो न फिल्म सिटी घुमयासीं। ॿियो हीय दरगाह हुई, दरगाह वियासीं पो
बॉम्बे जी।
हा बॉम्बे जी फिल्म सिटी वियासीं।
अच्छा।
ही जिते जेठालाल जो ही आहे न ही तारक मेहता ईंदो आहे।
हा हा।
उन जो हुओ शूट टिंग वगेरा हू सॼो ॾिसी आयासीं, ॿियो हिक्ड़ी बस आ न हुन बस घुमायूं असांखे, हन चंॻियूं हन सिद्धि विनायक मंदिर चंॻा मंदिर वग़ैरह घुमाए वई बस जीअं
असां बि मतलब होॾे वियासे ऐं मतलब असां शादी खां पोइ हैदराबाद विया आहियूं। हैदराबाद में भी फिल्म सिटी ठयल आ न हुते बी ईअं हुयो, मतिलबु हुते हो जेको बाहुबली जी शूटिंग न थी हुई। त, बाहुबली जो पूरो सेटअप ठहियल हुयो हुते, हुते बि ॾाढो बढ़िया हुयो। असां मतलब घुमी आया आहियूं शादी खां पोइ। मतलब आगरा बि मतलब मां आगरा में ईअं लथी न आहियां बाक़ी आगरा क्रॉस कयो आहे दिल्ली वग़ैरह वेंदा आहियूं। त इंदो ही आ न रस्ते में।
हा रस्ते ते मतलबु तव्हां ईअं विया हूंदव न, महाराष्ट्र वारा उहो ई चवनि पिया न असां आगरा कॾहिं कोन आया आहियूं। छो कि परे तो पहिजी वञे न ॾाढो।
हा मतिलब असां हेॾे अमृतसर दिल्ली इन्दा आहियूं त आगरा ईंदो ई आ। पाण खे पाईंदो आ, और बाक़ी
हुअं माण्हू ख़ासि करे ताजमहल घुमण ईंदा आहिनि पेठे लाए।
हा, चवां ती न पेठो आगरा फेमस आ। त उहो त मिली वेंदो आहे। पाण खे न ट्रेनियुनि में।
हा, हा उहो ई त मिली वेंदो आ त हाणे त उहे ई, हर किथे
हा, ना उहें ट्रेन में ट्रेन में ही फेमस आहे न त असां ट्रेन में ईंदा आहियूं न पोइ वठंदा ई आहियूं। हिकु और आ रबरंगी छा मतलब जेेली वांगुर जेको हूंदो आहे पेठो
हा हा
और हिकु इहो आहे। कलर जो पंहिंजो वाइट कलर जो हर काथे मिली वेंदो आहे। अमरावती में मिलंदो आ। बट टेस्ट में फर्क हूंदो आ न।
टेस्ट में फ़र्कु हूंदो आहे हिते वरी आगरा जीअं मतलब सुठो आहे पेंठो ऐं हूअं वरी तव्हां ॿिए हंधि वठंदव त उहो टेस्ट कोन ईंदो आहे जीअं उहे चवन्दा आहिनि न जिते जी जेका, शइ हूंदी आहे न उते जी सुठी हूंदी आहे जीअं।
हा, और वरी अन छा चइबो आहे जेको जेेली पेठो आहे न उहो हिते न मिलंदो वाइट वारी बि मिली वेंदो आहे। जेली न मिलंदो आ।
अच्छा
हा उहो वरी मतलब मां असां जेतिरा बार बि आया आहियूं न त ट्रेन में ईंदो आ त वठंदा ई आहियूं। और असां हेॾे मतिलबु दिल्ली बि विया से घुमण ऐं मतिलब मतिलबु ॾाढा ॿार विया आहियूं। दिल्ली बि विया आहियूं। या हेॾे छा चइबो आ अमृतसर विया आहियूं। ऐं मतिलब ट्रे चार बार त थिया आहियूं त पोइ
आगरा पासे वरी केर रहंदो कोन अथव। तॾहिं वरी हिन पासे आहिया कोन। परे बि थो पइजी वञे थो ॾाढो डिफरेंट।
हा दिल्ली में रहिंदा आहिनि मतलबु मुंहिंजी मतलब कज़िन दादी मतलब आहे न मतलब प पप्पा जी चाची त दिल्ली में रहंदा आहिनि त दिल्ली असां विया आहियूं। और दिल्ली जे आजू में आजू बाजू में गांव हूंदा आहिनि न, जीअं खड़ दलदसगड़ पतो तव तव्हांखे?
न
न पतों तव न्।
न हिंन पासे वरी असांजा हह्हं अच्छा त ताहांजा माइट किथे जा आंहन।
म अ्अ केड़ा माएट्र! ज़ेका दिल्ली में।
न, अच्छा-अच्छा दिल्ली में माइट्र रवई, साॅवरा हिते महाराष्ट्र में तव हन्।
न मायको मुहिंजो हेॾे आ अमरावती में ई आ महाराष्ट्र त में और मुहिंजी सौंट पर दादी मतलब पप्पा जी चाची, होॾे रहिंदा आहिन दिल्ली त असां ॿ पर आयां यू होॾे ॿ ट्रे बार।
अच्छा-अच्छा मतलब पापा जी चा ची मतलब हूअ कज़िन मतलब तहांजा हो रहंदा आहिन दिल्ली।
हा, हा त मतलब दूर जो आ लेकिन ॾिठो आह त असां ईंअं आया यूं हुनन जी शादी वग़ैरह में हुनन जे बारन जी!
अच्छा तॾई ईंदा वींदा हूंद्व न।
हां-हां
ॿयो रोटी ठायव।
बस् रोटी अञां ठाहींदासीं सिंधियुन जे घर में रोटी लेट थींदी आह ह् ह् ह्